हेलो
हेलो जी नमस्कार
अ छै ने
हँ सब
बहुत अच्छा कली हम सोचे छलु जे भोजन केवल पेट भरबाक लेल न बल्कि शरीर के स्वास्थ ल छै जररी होइ छै
बिलकुल जी क्याकि ई सही भोजन शरीरके ऊर्जा ताकत आओर रोग से लड़बाक क्षमता प्रदान करैत अछि
सच कहू तऽ बहुत लोको स्वास्थ्य पर ध्यान लैत छथिन मुदा भोजनक पौष्टिकता पर ध्यान नहि दैत छथि
हँ एहि कारण धीरे धीरे शरीर कमजोर होएमे लगैत अछि विभिन्न समस्या उत्पन्न होइइत छै
हमराे लगैत अछि जे भोजन हमेशा समयपर करबाक चाही ताकि शरीरक प्रक्रिया सही ढंग से चलत रह
समय पर भोजन करनाइ स्वस्थ लेल हानिकारक होयत अछि आ पाचन पर असर डालैत छी
कलियम पढ़ लियौ जे भोजन धीरे धीरे चबा के खायब बहुत लाभदायक होइत अछि
हँ क्यूंकि अच्छा तरह से च चबओल भोजन जल्दी पहुचैत अछि आ शरीरके पूरा लाभ दैत अछि
सच कहू तऽ बहुत लोग जल्दी जल्दी भोजन करै छथि जे सह आदत नहि अछि
जल्दी भोजन करनाइ पेट आ पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालैत अछि
हमरा लगैत अछि जे भोजनमे हरी सब्जी फल आ दाल अव्य
हँ क्यूकि एहिह सबमे शरीर लेल बहुत जरूरी पोषक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रामे होइत अछि
कलि देख लियौ जे बहुत बच्चा बाहरक तना भुना चीज बेसिक पसन्द करैत छथिन
ई स्वादिष्ट जरूर होइतऽ छै मुदा अधिक मात्रा मे एनाइ स्वस्थ लेल उचित नहि अछि
सच कहू त पानि सेव भोजन जेका जरूरी अछि
बिलकुल पर्याप्त पानि शरीर के स्वस्थ रखैत अछि आ कई रोग से बचबैत अछि
हमरा लगैत अछि जे भोजन करैत समय मन शान्त रहबाक चाही
हँ तनावमे या चिन्तामे भोजन करनाइ पाचन प्रक्रियाकेँ प्रभावित करि सकैत अछि
कलिहम पढ़लिऔ जे रातिक भोजन हल्का होइ तऽ स्वास्थ बेहतर रह तऽची
बिल्कुल बिल्कुल कियकि रात्रिमे शरीरके भोजन पचाबैके लेल कम समय भेटैत अछि
सच कहू त सन्तुलित भोजन स्वास्थ्य जीवनक आधार अछि
हँ क्यूंकि शरीर के हर प्रकारक पोषण संन्तुलन मात्रामे चाही
हमरा विश्वास अछि जे लोक सही भोजन पद्धति अपनाबै तऽ बहुत रोगसँ बचल जा सकैत अछि
बिलकुल जी स्वस्थ भोजन स्वस्थ शरीर आ स्वस्थ मानक निर्माण करय अछि
सही कलिय भोजन केवल भूख मिटाव के साधन नहि बल्कि जीवन के स्वास्थय ऊर्जावान आ संन्तुलित रखबाक आधार अछि अ जे हम सहि समय पर सहि मात्रा मे य सही प्र भोजन करब दीर्घ काल स्वास्थ्य आ सक्रिय जीवन जी सकब
कहली हम एक खेल पढ़ैत छलहुँ जहि लिखित छल जे भोजन केवल स्वाद लेल नहि बल्कि शरीर प्रत्येक अङ्ंग के सही ढ्ंग से काम करबाए लेल आवश्यक होइत अछि आ एहि कारण भोजन चुनैत समय बहुत सावधानी बर बरतबाक चाही
बिलकुल बिलकुल कियकि हम जे किछु खाइ छी ओहि से हमरा शरीरक निर्माण होइत छीी आज हम लगातार असन्तुलित भोजन करब त ओकर नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे पूरा शरीर पर दिखाई देत
सच कहो तो आइ आइ कालि के बहुत लोगों भोजनक पौष्टिकता पर ध्यान दे बजाय केवल स्वाद आ तात्कालिक आनन्द पर ध्यान दैत अछि जे भविष्यमे स्वस्थ्य समय उतपन्न सक छै
हँ एहि कारण मोटापा मधुमेह हृदय रोग अनेक कतयो समस्य कम उम्रमे देखबाक लेल भेटैत अछि
हमरा लगा तऽ अछि जे दिनक शुरुआत हमेशा पौष्टिक भोजन सँ होबाक चाही ताकि पूरा दिन शरीरके पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होइत रहय
बिलकुल किया कि सुबह भोजन पूरा दिनक कार्य क्षमता मानसिक एकाग्रता के प्रभावित करैत अछि
कालहि हम पढ़लु जे भोजन करैत समय मोबाइल चलचित्र या अन्य ध्यान भंग करनिहार चीज से बहुत दूर रखबाक चाही
ई बात बिलकुल सहि अछि किया कि ध्यान पूर्वक भोजन करला से व्यक्ति अपन आवश्यकता अनुसार खायत अछी आ पाचन प्रक्रिया सेहो बेहतर रहत अछी
सच कहु तऽ बहुत लोग भोजन जल्दी-जल्दी समाप्त करबाक कोशिश करैत अछी जबकि शरीरके भोजनक स्वाद आ पोषण ग्रहण करबाक समय देबाक चाही
हँ धीरे धीरे चबाके खेनाइ केवल पाचन लेल नहि बलकि शरीर के संन्तुष्टि अनुभव करवाए लेन सेहो जरूरी अछी
हमरा लागत अछी जे भोजन में विभिन्न प्रकार सब्जी फल अनाज दाल शामिल होयबाक चाही ताकि शरीरके हर प्रकार पोषण करत ह
बिलकुल कियाक एक ही प्रकार भोजन लगातार खेनाइ शरीरक आवश्यकता पूर्ति नहि कअ सकत अछि
कहली हम देखलु जे बहुत बच्चा बाजार मे भेटनिहार पॉकेटवाला खाद्य पदार्थ पर अत्यधिक निर्भर भेल अछि
इ चिन्ताके विषय यै कियाकी एहेन भोजन मे अक्सर अत्यधिक नमक चीनी आ कृत्रिम पदार्थ मिलल होइत अछि
सझ कहु त घर पर बनल साधारण भोजन बहुत बेर महंगा भोजन आ बेसी लाभदायक होइत अछी
बिलकुल कियाकि घरक भोजन सामान्यतः ताजा स्वच्छ आ सन्तुलित होइत अछी
हमरा लागत अछी जे पर्याप्त मात्रा मे पानी पीबाक आदत सेहो भ जल जीबैत जरुरी अछि
हँ कियाकि पानी शरीरक लगभग प्रत्येक प्रक्रिया मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
काली हम पढ़लु जे भोजन क मात्रा पर नियंत्रण राखनाइ सहस्त जीवनक महत्वपूर्ण हिस्सा छै
अधिक भोजन करना शरीर पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा दैत अछि
केवल रोग से बचबाक उपाय नहि बल्कि अच्छा जीवन जीवक आधार भार अछी
हँ कियाकी स्वस्थ शरीर मे रहनिहाराल व्यक्ति मानसिक रूप से सेव अधिक सक्रिय आ नहि रहै त अछी
हमरा विश्वास अछि जे बचपनक से सही भोजन सम्बन्धी आदत विकसित एकल जाय भविष्य मे स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत समस्या से बच चल जा सकैत अछी
बिलकुल बिलकुल किया की आदत सब धीरे धीरे जीवन शैली बनी जायत अछी आ जीवनशैली स्वस्थ्य तय करै त अछी
सही कहलियै भोजन केवल भूख शान्त करबाक साधन नहि बल्कि मानव शरीर विकास शक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता मानसिक सन्तुलन आ दीर्घकालीन स्वस्थ आधार अछि जे हम सोची विचार सही समय कर सक सही मात्रा मे आ सही प्रकारक भोजन करबाक हम स्वस्थ ऊर्जावान आसफल जीवन जीवाक सकब
कली हम सोचे छलु जे बहुत लोक एहि बात पर ध्यान नहि दैत छथि जे भोजन केवल स्वादक विषय नहि बल्कि शरीरक दीर्घ तत्कालीन स्वास्थ्य से जुड़ल एक महत्वपूर्ण निर्णय होइत अछि
बिलकुल क्यूकि हम जेे भोजन रोज खाइत छी ओ धीरे धीरे हमरा शरीर मन आ ऊर्जा स्तर के प्रभाव करैत अछि
सच कहू त आइ कालिक बहुत लोग अपन व्यस्त जीवनक कारण जल्दी मे किछु भी खा लै छथि आ भोजनक गुणवत्ता पर ध्यान नहि दैत छथि
हँ मुदा ई आदत के परिणाम तुरन्त नहि बल्कि किछु बर्ष बाद स्वास्थ्य समस्या के रूप मे दिखा दैत अछि
हमरा लगैत अछि जे भोजन करबा से पहिने शरीरक आवश्यकता के बुझना जरूरी अछि केवल स्वाद देखी के निर्णय नहि लेबाक
बिलकुल क्यूकि हर व्यक्ति के उम्र कार्य क्षमता आ शरीर आवश्यकता अलग अलग होइत अछी
कलियम पलियौजै बहुत रास लोक तनाव या उदासी मे आवश्यकता से अधिक भोजन करै लागत छथि
ई सही बात अछि मुदा एहन स्थिति मे भोजन समस्या के समाधान नहि बद कि कतेको बेर समस्या के बढ़ा दैत अछि
सच कहू तो भोजन हमेशा शान्त मन आ आरामदायक वातावरणमे करबाक चाही ताकि शरीर ओकर पूरा लाभ ग्रहण कै सकै
हँ क्यूकि मानसिक स्थिति सेहो पहचान परक्रिया पर गहरा प्रभाव डिलैत अछी
हमरा लगैत अछि जे भोजन मे रङंग बिरंग सब्जी आ फल शामिल करनाइ बहुत लाभदायक क छी
बिलकुल बिलकुल क्यंि अलग अलग रंग कृपालल आओ सब्जी अलग अलग प्रकार पोषण प्रदान करैत अछी
कलि हम देखलियौ जे बहुत बच्चा फल खेबाक बजाय मीठा पैकेट वाला खाद्य पदार्थ अधिक महत्वपूर्ण करै छै
ई आदत भविष्यमे स्वस्थ समस्या उत्पन्न सकैत अछि एहि लेल माता पिताके सावधान रहबाक चाही
सच कहू तो घरक रसोई मे बनल असाधारण भोजन अक्सर शरीर लेल सबसे उत्तम विकल्प होइत अछि
हँ क्युकि ओ स्वच्छ ताजा आ नंत्रण नियंत्रित साहब ओकरेसे तैयार एकल जाइत अछि
हमरा लगैत अछि जे भोजनक मात्रा धीरे धीरे कम या अधिक करबाक वजह सन्तुलित रखबाक चाही
बिलकुल क्यूंकि बहुत कम भोजन आ बहुत अधिक भोजन दोनो शरीर लेल हानिकारण होइत अछी
कलियम पलियौजे राति में बहुत देर से भोजन करनाइ स्वास्थ्य लेल उचित नहि मानल जाइत अछि
हँ क्यूंकि रात्रिक समय शरीर विश्रामक तैयारी करैत अछि भारी भोजन नहि चाहैत अछि
सच कहू तो स्वासथ्य भोजनक आदत बनाबेमे समय लगैत अछि मुदा एकर लाभ पूरा जीवन भेटैत अछि
बिलकुल क्यूंकी स्वास्थ अचानक नहिबनैत बल्कि रोज छोट छोट निर्णय से बनत अछि
हमरा विश्वास अछि जे लोक भोजन के केवल स्वाद नहि बल्कि स्वास्थ्य दृष् कि से देखै लगैतै बहौत रोग कम भए सकैत अछि
बिलकुल क्यूंकि सही भोजन स्वयंमे एक प्रकार सुरक्षा कवच जेका खाज करैत अछी
सही कहलियए भोजन मानवक जीवनक मूल आधार अछि आज हम सोची समझी कई पौष्टिक संन्तुलित स्वच्छ आ समय पर भोजन करबाक आदत विकसित करब ते हम केवल रोग से बची सकब से नहि बल्कि शारीरिक शक्ति मानसिक स्पष्टता कारी क्षमता दीर्घ कालीन स्वासथ्य सेहो प्राप्त कैर सकब जे सफल आ सुखी जीवन लेल अत्यन्त आवश्यक अछि
कलही हम सोचैत छलौ जे हमसब जे भोजन करैत छी ओ केवल आयके स्वस्थ नहि बल्कि दस पन्द्रह वर्ष बादक स्वस्थ सेहो निर्धारित करैत अछी
बिलकुल बिलकुल कियाक शरीर अचानक बीमार नहि होत अछी बल्कि बर्षो तक चलनीया गलत आदत धीरे धीरे समय सँ उत्पन्न करैत अछि
सच कहु तऽ बहुत लोग एहि भरम मे रहैत अछि जे जवान अवस्था मे किछु भी खा सकैत अछि आ ओकर कोनो असर नहि पड़त
हँ मुदा शरीर हर दिन सबकिछु याद रखैत अछि आ समय अबला पर ओकर परिणाम
हमरे लगैत अछी जे भोजन करैत समय केवल पेट कर भरबाक बारेमे नहि बल्कि शरीरके की भेटी रहल अछि एहि पर ध्यान देबाक चाही
बिल्कुल किया की शरीरके केवल कैलोरी नहि बल्कि प्रोटीन विटामिन खनिज पदार्थ आअन्य आवश्यक